हैलो, हांजी। जय झूलेलाल साईं।
हा, हा ॻाल्हि हले पई इहा, मतिलबु जेको असांजे भारत देश जे अंदरि जेका ज़मीन पई आह, अने का अचंबे वारी ॻाल्हि आह। छो ॾिठो वञे न, हा त आहे असांजे सीमा जे अंदर्।
पर ठीकु आहे, हले जेके उहो भई सरकार जी जेके नीतियूं आहिनि, असांखे हुन ते कोई का टिपणी कोन्हे जेको
सरकार करे थी, सुठो थी कमु करे, सभु बढ़िया आहे। उन जा कम उहो ॾिसनस्, असां नागरिक कयूं, असांखे त भई सभु कानूननि जो पालन करणु ज़रूरी आ।
हां हा, ॿियो वरी क जीअं ॻाल्हि पढ़ऊं पिया ता, ॿिनि टिनि ॾींहनि खां हले पई थी इहा ॻाल्हि बि। केर अ हिक छोकिरी, जंहिंजी हाणे हींअन विहांउ थियण वारो हुयो। त उन छोकिरीअ
कोई अंकित अगरवाल, अंकित अगरवाल त छा हुनजो मंगेतर हुई गडु
केतन, केतन, केतन अगरवाल करे ईअ हलेव पई थी ॻाल्हि ॾाढी, इहो हा, हा, इहो हादसो हलेव पियो थो ॾाढो भई! अॼुकल्ह समय छा थी वियो आ? ॿार केॾे हली विया आहिनि? छा थी रहियो आहे ॿारनि खे संस् कार केॾे वया? छा थियो? करोड़नि जी शादी थियण वारी हुवव। ईअं इहो हा, किरोड़नि में वियाउं थियण वारो हुयव, हिनन् जा ॿ त चार्टर प्लेन प्राइवेट। निजी पंहिंजा हुननि जा, जहाज अचण वारा हुया, अऊं करोड़नि जा ख़र्च थियण वारो हुयो, सॼी तयारी थी वई हुयूं। ॿई जेके धुरियूं हुयूं, छोक करे वारा छोकिरी वारा ॿई, सुठा पंटीह सालनि जो रिश्त तो हुयनि हुननि जो पाण में हा भरिया पूरा परिवार हुया, पैसे वारा। थोरा ॾींहं पहिरियां अञां हिकु हादिसो उहो ई न विसरिया आहियूं। जो सोनम जो यादि अथव उहो?
हा, हा, हा
हा, जेका हनीमुन ते वया हुनखे, धको ॾिन‌ऊं?
हा, हा
किसो हीअर थियो अथव साॻियो की भई हींअर जनम की हुयो छोकिरीअ जो हुनखे हुन छोकिरे अअअ गिफ्ट ॾिनी तई, हुनखे घुमाइण वठी वयो आ होटल में सॼी राति मतिलबु घुमिया आहिनि, फिरिया आहिनि। त बि हुन छोकिरी भाई तोखे न पेई वणे ॻाल्हि तोखे नथो समझ में अच‌इ या तूं ॿिए कंहिंसा तोखे करिणो तई
भई न करिणो आ त न कजे न, भई ॾिसो अॼु कल आधुनिक ज़मानो आ, कोई ॾंडो कंहिंजे मथां कोन्हे, कोई जोर ज़बरदस्ती कोन्हे कंहिंजे मथां, परिवार कोई कंहिंजे मथां बि जोर ज़बरदस्ती नथो करे। असां ई ॾिसो भला पंहिंजे ॿारनि खे असां चई सघूं था। जेको ॿार भई हाणे हे विषय पढ़णो आ भईया पढ़ु। भईया कॉमर्स पढ़णो आ, ठीक त भैया कामर्स पढ़ु। भला भाई मूंखे डॉक्टर ठहणो आ ठीक आ भैया डाक् ठहु पर आज् ॿारनि खे आज़ादी आहे न? भई पंहिंजो चुनाव करण लाइ जॾहिं हू पंहिंजो कैरियर चूंडे सघंदा आहिनि त पंहिंजो जीवन साथी बि ॿुधाए सघंदा आहिनि न? आखिर परिवार में भई असांखे जीवन साथीअ जे रूप में हे माण्हू पसंदि आहे।
हां। त उहो ई त खुली करे ॻाल्हाइजे न अगरि तव्हांजे मन तव्हांजे मन में अगरि काई ॻाल्हि आहे तव्हांखे उन छोकिरे सां विहाांउ न करणो आ तव्हां ॿिए कंहिंखे चाहियो था ॿिए कंहिंखे पसंदि- कयो हुन सां पंहिंजो जीवन गुज़ारण चाहियो था अड़े त खुली करे माउ पीउ सां ॻाल्हि त कयो न, हे छा की भई कंहिंसां मिली करे तव्हां हुन जो जीवन ई था खसे छॾियो हुनजो सिकी लधो हिकिड़ो छोकिरो हुयसि हुनजो सिकी लधो हुन माउ पीउ जी छा हालत आ अॼु उहे छोकिरी जा माउ पीउ बि चवनि था की भई असांजी धीअ खे फासी ॾियो अगरि असांजी धीअ जी ग़लती आ। त असां ख़ुदि माउ पीउ था चऊं फासीअ जी सजा ॾियोसि हिन खे त।
हम्म् हम्म। हम्म
न खपे अहिड़ो ओलादि ई न खपे।
छा कंदव, भई हाणे हू कुझु बि कुझ बि चवनि जहिंजे घर जो प्राणी वयो आ उनजे मथां छाथी बीतजे उहा त उनखे ख़बर न? हुन जे जेके हालात ॾिसंदउ न वीचारनि जा छा था थियनि ॾिसो त सही उननि जा दिलि जा हालत उहो ई ॿुधाए सघंदा उन्हनि जो भॻवानु ॼाणे उहो ॼाणे। माण्हू असां बसि महसूस करे सघंदा आहियूं दर्द खे। हलो हलो आवाज़ कोन थी अचे रखो रखो